हेलो।
हेलो।
हँ कहु चन्दनजी।
चंन्दन जी, चंन्दन जी हँ बोलू ने कुछो।
आंय हँ।
हेलो बिल्कुल कहियौ।
आँय
आँय हेलो जी कहियौ।
अंऽ की सब करै
की सब करय छी, पढाइ- लिखाय करय जी- जी -जी बिल्कुल- बिल्कुल
ओऽ कथी, कौऽ ओं न-कौनऽ सब्जेक्ट सँ कैर रहल छी।
हमर सब के सब्जेक्ट साइंस छैय, साइंस से छीय हम सब बायोलॉजी के फील्ड स छी मेडिकल फील्ड स
आऽ उ कतऽ
हम सब तऽ पटना मे रहै छी। भाषण के कतेक हं ह जे जी -जी।
आब, लॉजे में रहैत हेबै न।
हँ लॉज नैय ये, लॉज ऐकरा नैय कैह सकै छि, सेकरो फैमिली ये डेरा बड़ा नीक भेट गेल य, ओहि में रहै छि।
ओऽ तऽ पटना मे तऽ डेन्टो महंगा हेतै यौ।
महँगा नैय छैय ओते। एत्ते बच्चा, एगो मध्यम वर्गीय बच्चा एफोर्ड क सकै ये। अऽ, आहाँ सिंगल बेड आहाँ के पऽ अठारह अठारह सौ से ले के, दु हजार के बीच मे सिंगल बेड आहाँ के भेट जेत, डबल बेड लेबै तऽ पच्चीस सौ तीन हजार मे भेट जेत।
ओऽ
ओ जी- जी लेकिन महँगा तऽ छैय, एतुक का आहाँ के मेन लिय सामान सब जे किनबै, से गांव के अपेक्षा एतऽ बहुत महंगा छैय। आय देखियौ गाँव घर में गाम घर मे जामुन आ लताम के पुछैत हेतै, गाम घर मे एखन जामुन आ लताम सब नय आ एतऽ हम सब पचास पचास रुपये किलो जामुन कीन कऽ खाय छिय, आ चालीस रुपये किलो लताम बिकाय से अत बुझियौ। पचास रुपये किलो नेै, चालीस रुपया मे एक पौआ, चालीस रुपया मे एक पौआ जामुन दैय छैय अत।
बा बहुत महँगा छै यौ।
बहुत -बहुत महँगा छै एम्हर जे कहै छियै जे महँगा छय, हमरा सबके मिथिला मे ऐकरा कियो पूछै ने छय।
हँ सही बात छैय, अपना और इहाँ दरबा
चऽ पड़ै छै, ओकरो ओहो अपन बुझै छैय न, ओहो सब मौका के फायदा उठाबै छैय।
हंऽ पटना में जनसंख्यो बहुत ज्यादा भै गेलेै। तैने यो पूरा बिहार स लोग पूरे बिहार स लोग जा कऽ पटने मे बसय
पर पचास प्रतिशत सँ बेसी तऽ अत बच्चा रैह रहल छैय, स्टूडेंट रैह रहल छैय पटना में।
हँऽ, पटना त आब पूरे राज्य स
बिल्कुल बिल्कुल, अपन ई पटना मे देख ह लेबे हुंऽ मुस्लबपुर हाट भे गेल, बोरिंग रोड भे गेल, इम्हर एन आइ टी मोन भे गेल, ई सब पूरा स्टबडेंट् हबे बनल छै, अतऽ बच्चा के अलावा अहां के केयो आहाँ के भेटबे नेै करत। आ सब सँ बेसी महँगा क्षेत्रो इएह छै, अय दुआरे।
जत बच्चा के हब रहै छै, ओत महंगा भये जाइ छै।
दोकानोदार सब बुझबे करै छै, जे बच्चा छै लबे करतै, मजबूरी छै ओकर, सबकिछ के दाम अपन बढ़े चढ़े क राखल क।
हँऽ आब उं हर चीज तऽ वहाँ पर खरिदियो होइ छै, गाँव घरमे तऽ जेना मूली भे गेल। गेलै सजमनि भे गेलै, बैंगन भे गेलै भिण्डी भे गेलै।
गाँव घर में, गाँव घरमे तऽ लोक अपन बाड़ी मे एकरा उपजाबै छथिन। एतय एखन सजमनि लै ल जेबै, तऽ चालीस रुपैया मे किलो सजमनि दै छै बुझयौ।
आब बुझियौ चालीस रुपए, सजमैनो किलोके हिसाब सँ वहाँ मिलैए नै।
किलो के हिसाब सँ भेटै छै त चालीस रुपए किलो। गोटेके दिन होइ छै, जे पन्द्रह बीस रुपया मे एगो भेट गेल। लेकिन अधिकतर किलो मे बिकाइ छै।
अ बहुत
बहुत महंगा भ गेल, जी मंहगाई चरम सीमा पर छै।
ओ आ कोचिंग कोन करै छी?
कोचिंग हमसभ खान सर मे करै छिय।
ओ एकर मतलब जेनरल के तैयारी मे लागल छिय नै।
नहि -नहि, मेडिकल में नीट के तैयारी करै छी।
ओ नीट के तैयारी, खान सर नीटो करबै छै नै न।
हँ- हँ, नीट जेई फेर अहाँके, एन डी ए जेनरल कम्पिटिशन सब किछ होइ छै तैयारी।
ओ सबके कोचिंग अलग- अलग छै नै।
हँ एगो हुनकर किसान कोल्डस्टोर छै बिल्डिंग मोहल्ला, पूरा मोहल्ले बनल छै, ओहि मे मानि लिय फर्स्ट फ्लोर पर भे रहल छै जेनरल कॉम्पटिशन, सकैण्ड फलोर पर यू पी एस सी, फेर बी पी एस सी एना के क बनल छै। सब ब्रांच अलग- अलग ओ जी। सब ब्रांच जे बनल छय ओय में नय, अलग-अलग टीजर रहेत हेतय। हँ- हँ बिल्कुल -बिल्कुल आ एकोगो बिहारक टीचर नहि। आ ई नहि छै जे कोनो टीचर। तय में ओ सभ एक्सपीरिएंस छै, जकरा दस साल बारह सालके एक्सपीरिएंस छै। ह मानि लिय एखन हमरा सभके जेना नीट के बैच मे पाँच गो मास्टर छथिन, तऽ एगो छथिन तेलंगाना के एगो कश्मीरके छथिन, एगो हरियाणा के छथिन, एगो नोएडाके छथिन। एहि सभ साइडके, बेसी यू पी तरफके रहै छथिन मास हेलो हेलो हेलो हेलो